की हाल चाल यै
ठीक छै यै अहाँके
हमरो ठीक छै की करै छि
बस वएह घर के काज धाज बाल बच्चा सब गेल अपन अपन जगह बर गेलथि तऽ घर खालियै तऽ अपन काज धंधा मे लागल छी अहाँ ओतऽ
बस जे अहाँके ओ हमर हाॅल
हँ हँ अपन सबके तऽ उएह हाल अय
हँ
आओर आओर उएह पूछै छलौं कि आँ यै अहाँ जे कहै छलियै कि अहाँ अथि की कहै छै पाँच भाएय बहिन छै के सब अय अहाँ के परिवार मे
हमरा परिवार मे हम तऽ पाँच भाए बहिन भेलौं
हँ
एकटा भाए अई चार बहिन छियै
हँ हँ
आओर बस मैय बाप
अच्छा
तऽ अपना सबके तऽ एतबेमे न पड़ता परिवार भऽ गेल सब बाल बच्चा
हँ हँ बाप रे बाप सही कहलियै पाँचटा के पाँचटा दोसर साथी साथी भेल
हँ हँ न र
हँ नर जर आ तैके बाद सबके बाल बच्चा त हमर सबके माय सब तऽ ओहि मे हेरएल रहतै नाय
हँ ठीके कहली अपना सबके फेर दोसर के की जरूरत पड़त
अरे अहूँ पांचटा छीयै तऽ हमहुँ पांच भाय बहिन य लेकिन ई छै कि अहाँ अहाँ चारि बहिन छी हम तीन बहिन आ दू भाय
ओ देखियो एके रंग भ गेलै
एके रंग भ गेले हँ तऽ हमरो सबके बुझियो अहीं जकाँ ककरो जरूरत की छै अपने परिवार मे तते आदमी छी जे ककरो जरूरते नै छै सबके बाल बच्चा मिलाक लगभग हमरा लागय बीस टा भए जेबै बीस पच्चीस टा
आराम स जेकि भाए के आओर बहिन के लखन हमर बियाही मे भेले या
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ अहाँ कोन नम्बिर पर छीयै कोन नंबर के छीयै
हम छीयै तेसर
अच्छा अच्छा आहाँ तेसर भेलियै अच्छा हम भेलौं चारिम हूँ हमरो बाद एकटा छोटका छैथ हुनको विवाह नै भेलैन हेँ
तब ठीक छी देखलियै कि नै हुनका लए
हँऽ त हुनका लेए की कहै छै अहाँ के देख देख रहल छी छिय तऽ मम्मी सब देखने छलै पहिले हे लेकिन की कहै छै विवाह नै भेल छलै किछ घटना घटि गेलै तऽ लेकिन अहाँके हैया एहि नवम्बर मे ओ सब कहि रहल छथिन लड़की वाला सब कऽ लै लए तऽ हमसब हुनका कहलियनि हँ कि अथी दरभ्ंगेके के छथिन तऽ कहलियै हाँ कतयसँ करबै तऽ कहि रहल छथिन कि की हमसब जत रहै छी ओ सब अहाँके सूरते मे बसल छथ सूरत जानैत हेबै
अच्छा सूरत मे यै तऽ बहुत दूर भगेल अपन मिथिला स
की कहलियै
अपन मिथिलासँ तऽ बड दूर भऽ गेल
दूर हँ दूर तऽ बड़ भऽ गेल लेकिन की करबै ओसब ओतै बसल छथिन ओसब दरभंगामे घर छैन लेकिन ओतय रहिते नै छथिन ओते हुनकर नौकरी चाकरी छैन तऽ अपन ओतय बैसि गेलखिन हेँ तऽ कहलखिन हेँ कि की हमरा ओतहिसँ कऽ लिअ तऽ की कहै छै हम व्यवस्था कऽ देब तऽ आब देखियौ एखन तक तऽ किछ भेलैया नय लेकिन आब एहि दुआरे जे मेन हमर सबके निबे नै यै हमर सबके माए तऽ ताहि दुआरे एखन सब असमंजस मे छै कि की केना हेतै आ सबके छोट छोट
ह ह
कथी
माँ के बारेमे
हँ यै की कहू नै कहलौं कि पिछिला साल घटना घटित भऽ गेलए हैया इएह अठारह जुलाई क घटना भेल छलए एक
ओ अपने बुझने छलौं
अच्छा नै बुझल छलए हँ तऽ इह भऽ गेल छलए अहाँके घटना तऽ तैलए तहि लेल की कहै छै हम सब की कहों एक साल त बुझियौ त बहुत परेशान छलौं तहि लेल बात
की करै तऽ बड जल्दी भऽ गेल किछु भेल छलन की
किछु नहि ये बस नॉर्मल एकटा सड़क पर बुझियो जाइ छलखिन हमेशा बाइक से तऽ जायते छलखिन अहाँके बुझले अइ कि अपन सबके के गाम घर मे लोग हेलमेट के इज्जत नहि ने दै छथि तऽ हेलमेट नय लगेने छलखिन आ केओ नय लगेत अहाँ देखबै कतौ अपना सबके उमहर तऽ नय लगेने छल न तऽ उएह खसलखिन तऽ की कहे छै हुनका बहुत त भीषण चोट लागि गेलन माथा मे ह हँ आ पप्पो खसल छलखिन हमर लेकिन पप्पा तऽ की कहै छै अपना आपके बुझियौ बचा लेलखिन आ मम्मी जे पाछू भरे खसले पाछू बैसल छले तऽ अपना सब के उम्हर तऽ लेडीज सब साड़ी पहिरै छथिन तऽ एके साइड भऽ बैसै छथिन तऽ ओहिमे जे फसलखिन ने तऽ मा बहुत जोरके चोट लागि गेलन तास की कहै छै बुझियौ की क इह अठारह जुलाई के अहाँके चोट लगलनि आ ताहिके बाद अभी हमर पापा फोन केलखिन घबरा कऽ भायके भाय आएल दौड़ल दौड़ल कतबो मम्मी मम्मीे केलक ममी पूरा चित्त बुझियो की खो देने छल पुरा चित्त बेहोस बेहोसे छै छल कने होस मे नय होशमे नहि एलै आ हमर भाय के लगलै कि ठीक भऽ जेथिन तैयो कानैत कानैत कानैत गाड़ी सब मे बैसाक लऽ गेलै ऑटो वालला के पकैड़ कऽ बैसा कऽ हमर तऽ नर्वस भऽ गेल छलखिन लेकिन नय नय मम्मी नय बचल हमर तऽ ई नहि कहलहुँ अहाँके की कहितौ इएहसभ घटना भऽ गेल छलै तऽ ओहि सबमे बुझियौ परेशाने रहलौ एक साल तऽ तहि लेल भएके बियाह तियाह ठीक भऽ गेल छलै भऽ जतै पिछले नवम्बर क लेकिन ई घटना दुआरे एना एना भऽ गेल छलै तैं नय भेल अहाँके किछो ओर अहाँ कहियौ तऽ उएह परिवार मे एकटा मां चैल गेली छलहुँं बहुत लोग एकटा कु तो छलै बझियौ हमर
अहाँ के साउसो नइ छैथ न
हमर तऽ सााउसो स हमर तऽ अहाँके हँ जतऽ हमर विवाह भेल हे ओतऽ हमर साउसो ससुर नय छथि हमर बर के अ माय बाप कहाँ छथिन
जा अहाँके त अथी किछ बचबे ने कैल
किछ नहि किछ नहि केओ किम्हर नहि बुझियौ हमर बेटी नानियो ल तरस सै छै इम्हर आ आथी कहे छै दादा दादी ले त तरैस्ते छलै लेकिन हँ ई छै कि हिनकर सबके बुझियौ कि ओ ज्वाइंट फैमिली नहि कहै छियै कि सब परिवार जुइट क रहै छथिन चाचा चाची तऽ हिनकर चाचा भए अथी हिनकर प्पपा के भाय सभ एके संगे रहै छलखिन तऽ उएह च चच्चे चाची के कहे छथिन मम्मी पापा कहे ले तऽ हुनके सबके के ममी पापा कहे छी बुझलियै हँ तऽ उएह सब सबकिछ केलखिन हेँ
जानूँ हुनकार सब दिन
बात विचार सब ठीक छै लेकिन अहाँ बुझिते छियै न कि अपन तैयो अपन होइ छै दियाद दियाद मोन मे कतो न कतो तऽ खुन्नस छै ई दुनू भाय तैयो अपना हिसाबसँ ई दुनू भाये छथिन बस तऽ अपना हिसाब से दुनू बहुत स्ट्रगल कऽ क बहुत तर की केलखिन हे तऽ अपने बल पर सब केलखिन हेँ परिवार मे हिनकर केओ नहि छलनि माय बाप गुजैरे गेलखिन बचलखिन इहे दुनू तऽ ई दुनू भाय अपन अंडा बेच क तऽ दोकान मे काज कऽ कऽ अपन पढ़ि लिख कऽ बहुत आगू बढ़लखिन हेँ तऽ हमर बड़ इंजीनियर छैथ आ हिनकर छोटको भाय हिनकर बड़का भाय जे छेथ एक टा ओ छथिन अहाँ के अथी एकर मेडिकल के इंजीनियर जते इक्विपमेंट सब होइए भारी मशीन सब ओ ठीक करै छथिन हँ अ अहाँ के ओतऽ
बहिन तऽ ग गेलेलख न ये
हँ ये बनि गेलखिन ह तऽ अहाँके सासुरमे कहने छलहुँ अहूँके भाय अहूँके बर तऽ एक लते छथि ने
हँ एक लोता छथिन ससुर न छथिन
अच्छा अहूँ के ससुर नहि छ ह ओ
ह तऽति छथिन
अच्छा अच्छा
तैयो ठीक रहै छै प निश्चिन्त रहै छै अखन किछो छै तऽ गाम घर के टेंशन तऽ नहि रहे छै
हँ लेकिन ई बात अहाँ सही कहलियै या अखन अखन हनिको गाम घर मे सबक अपन दियाद सबमे बँटवारा भऽ रहल छै तऽ हिनका सभके देखियौ जाय पड़ैत छै आइ माय बाप रैतहीन तऽ नहि जाय पड़तै केो नहि छै तऽ जाय पड़ै छै उठि उठि कऽ हर काज मे जाय पड़ै छै बुझलियै अहु लेल परेशान रहैत छथिन अखन हिनकर सबके नाम पर जमीन चढ़ि गेलैया तें कहे छलखिन कि परिवारों आइ काल्हि ओहेन नहि रहि गेलेये एकजुट कहाँ रहि गेलै सब नहि नहि सबके अपन जमीन जायदा य अखन हम इहो बात कहब अहीं ह आ हमँ पाँचवया बहिन छी हमू पाँच भाई तऽ अपनो सबमे कहाँ एतै की कहे छै सबके देखे छियै अपन जीवन व्यस्त ह छै कि नहि सब परेशान है अपन जीवन मे केओ ककरोसँ अथी नहि राखत मतलब सब अपन जीवन मे कहत हम परेशान छी तऽ हम परेशान छी तऽ ओह छै आब ओहन नहि रहि गेलै परिवारवाद नहि रहि गेलै य जेहन छलै
तऽ
पहिले पहिले पहिले अहाँ देखैत बहुत हयत परिवारवाद
अपन सबके जे नानी रहै नानी गाम आदी गाम ए सबमे तैयो बहुत अथी रहे सब जुड़ल रह लेकिन आप सब अलग अलग भ रहल
हँ
आ को छेका
नहि नहि नहि ककरो नहि ककरो नहि अखन हमरो नानी गाँंव अ तऽ आब तऽ हमर माय चलि गेली तऽ बुझियौ कि कि ओहो मौसी सभके ककरो आ मतलब ने मेन तऽनीव एह छली ओ चलि गेली तऽ बुझियौ आब हमसभ जे स्टोरी बुझितो छलिय ककरो ककरा त की भेले माँ बतबैत रहे छल एना भेले एना भेले जेकि हमर मे मे खुद अहाँके अथिी की कहै छै आठ भाय बहिन तऽ तऽ की कहै छै हमर माए जे किछ छोट छली बुझियौ बहिन ओकरा सऽ गुजेर गेली पहिले अचानक संयोगमे आ सब बहिन हुनकर छथिन तऽ कहाँ ककरो देखलियो हन मतलब नहि यौ नहि देखलियौ ककरो नहि हाँ एक एकटा पास बहिन छलखिन जे कॉल केलखिन हमर अथीके भौजाइके हमर बड़का भाइके विवाह भए गेल छै तऽ हुनकर अहाँके छथिन कनियाँ तऽ प- -पा एखन बुझियौ ए-ओते रहै छथि तऽ हमर भाइ अपन घरे पर रहै छथि घरे से काज करै छथि तऽ पप्पा हुनके सब लग छथिन हाँ एकटा कुकुर छलाए ओहो मरि गेल अथि माए गुजरल हमर तऽ ओहो गममे मरि गेल
जे हमरा
हाँ हाँ तऽ बुझियौ की परिवार सऽ नीक तऽ वहाए जानवर वफादार
हाँ ठीक हइ ठीक
हूँ तऽ अहूँके ननैद सभ छथि ने येऽ हमरा ननैद नहि छथि हाँ हमरा ननैद सब नै छथि नहि दू भाइए छथिन इ अप- अपन ओहि घर से छै ओहि घर से एकटा अथि की कहै छै अ हिनकर भाभी भेलखिन एकटा आओर भाइ छथिन ओहि घर सब एक भाइ एक बहिन छथिन तऽ बुझियौ कि ई सब सहाए कहै छथिन की हमसभ तीन भाइ एक बहिन छी चारि भाइ बहिन ओ बाजेके बात छै
हाँ बाजैके बात छै छथिन ननैद मुँह बोली बुझियौ हूँ कीकूके तऽ सब किछु लाए हमर बेटीके सब किछु लाए शौख लागल छै कि हमरा दीदी मतलब दीदी रहिताऽ आब जेना अहाँके बेटीके दीदी यए तीनटा लेकिन इहो बात छै कि आइ काल्हि एहन प्रेम नहि रहि गेलै हन दीदी भतीजीमे जेना हमरा सब के छलै जेना हमर सबके माए सबके छलै आब धीरे धीरे सबके देखलियै अपन अपन जीवन अपन बच्चा इहो मतलब सेपरेट भऽ गेल छै सभ अलग अलग रहत अलग अलग सोच हाँ हाँ
तऽने के छै
हाँ तहन अहाँके साउसु ठीक छथि
हाँ ठीक छथि एते छथि एखन
अच्छा अच्छा तहन तऽ ठीके अइ अन्हु-अहीं लंग रहै छलथि हमरो जे अथि की कहै छै हाँ हमरो पप्पाके खुद तीन भाइ छलखिन तीन भाइ छथिन तऽ हुन- हमरो बाप पा अहाँके हमरे सब लंग रहै छलखिन हमर पापा बड़का भाइ छलखिन तऽ रहै छलखिन तऽ बाबो सबसँ हमरा सबके बड़ सबकें लगाव मने अपना सबके बाबा दादी सब बड़ लगाव अहूँके हायैत बाबा दादी नाना नानी हमर बच्चाके तऽ कियो छहो नहि की लगाव रहतै ककरा सऽ
हाँ
हमरा सबके ओ कहानी सुनेनाइ नानी कहानी सुनवै छलै नानीके सेवा बाबाके सेवा सेवा बड्ड केने छी बड्ड केने छी हाँ हाँ
तऽ इहाए छै कि अपना सबके उहाए मम्मी माए बाप सिखेने छलाह कि परिवारवाद की होइ छै ह तैं दुआरे
बाँकी आइ काल्ह के बच्चा सब शहर मे रहय लगल ये अपना सब की बुझते ओ सब
हँ तऽ अपनो सब बुझियौ ने अपनो सबसँ ओते कैयल हेतै
नय नै नय हैत नय हैत नय हैथ एहन नय रहल अपन सभके से बात तऽ सही छै आइ काल्ह सब नौकरी करऽ लगलै है नय देखे छियै पढ़ल लिखल छै
अपनो सब दौड़ दौड़ केऽ थोड़े जा सकैत छी
नय जा सकै छी नय अथि सुनियौ जेना गर्मी छुट्टी मे पहिले हमसभ अपना सबके समय गर्मी छुट्टी ऐमे केना गांव जाइ छलियै आम के समय में गांव चल जाइ छलियै छठि होइए कोनो त्यौहारे होइए तऽ ओहिमे गाँव चैल जाइ छलियै तऽ आब कहाँ ओहन रहलै आब एते दूरे रहै छीय कत गाँव जेबै अहाँके तीन दिन लागै छै ट्रेन से आ फ्लाइट से केना जा पेतै लोग प्लेन से जा पेतै दस बेर तते पाय लागे छै
नय नय
त हमर बेटी जिद करैत रहे है मम्मी चल चल चल लीची के गाछ छय हमर सासुर मे दलाने पर